हां मामी की सब होइ छैय?
ठीक छैय किछु नहि होइत छैय एखन तऽ बैसलहुँ हेँ आराम कऽ रहल छी।
ओ
अहाँ अहाँ की करैत छी?
नहि किछो बैसल छी आओर खेनाइ पिनाइ भऽ गेल?
हँ भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै अहाँ सब
आइ तऽ मामो सब घरे पर हेतैथ?
हँ आइ सब घरमे छथिन बच्चो सभ छैय घरेमे।
हँ
टेस्ट देबै लए गेल रहै दुनू टेस्ट दऽ कऽ एयलैय।
ओ और अहाँके
खाना पीना खा कऽ हँ हमहूँ खे लहुँ हमहूँ खाना खा लेलहुँ हेँ आओर कहू।
आओर ठीक अइ आओर अहाँ कहियौ। काल्हि नहि फोन केलहुँ हम सैह तकय छलियै मामी हमरा फोन नहि केली।
न‌ए काल्हि आहाँ कहने रहियै ने जे आबै दियौ पहिले तकर बाद पेमेंट भऽ जायत तकर बाद हम फेर करब तय ताहि दुआरे हम रुकल रहि रायतमे एलै ह दस बजे नओ कि दस बजे एलैय। तखन फेर बुझलियैया। तखन कहलियै आइ दिया सोचने रहियै जे आइ करबै त न‌ए केने रही।
काल्हि तक नहि आयल रहए त ताहि दुआरे न‌ए के्यहुँ हँ कहने रहय अहूँ कहने रहियै उत्पलो कहने रहथि। जे आबि जाइया तकर बाद अहाँ फेर करब ताहि दुआरे। आर कहु।
अ ठीक हय आइ तऽ हँ खेललौ आइ शिवानी दीदी बौआ के अनपराशन सेहो हेतैन?
अच्छा हँ आय छैन ने?
हँ आय छैन काल्हि गप भेल छलय। तऽ कहै छलैथ।
हम केने रहियनि फोन तऽ उ हम केलियनि फोन तऽ उठेबे न‌ए केलखिन परसू कि काल्हिए खेन काल्हिए शायद। हँ काल्हिए कयने रहियनि साँझमे न‌हि उठेलखिन फोन।
काल्हि साँझमे ओसभ तीन बजे ओतोए गेल छलखिन ओहि डेरा पर जेतोअ हेतेन अन्तरा सन जे नबका डेरा छन लगेय
की नाम चन्दन ओतऽ हँ चन्दन के घर दिस
हँ
आवाज न‌ए जाइये
हँ आबैये मामी
आवाज जा रहल तऽ रुक रुक कऽ आवाज आब रहलै अइ
पता न‌ए नेट स्लो हेते आ ठीक अय
हँ गाँव दिस नेटवर्क के प्रॉब्लम रहै छै ने
हँ
और माँ सभ की करै छैथ
माँ बाहर मे बैसल छैथ काकी ओतऽ
आ हवा लगबै छैथ
हँ हवा लगबै छैथ त आ रौद तेहन उगल छै ने प्रचंड रूप से
बहुत रौद छै इमहरो हँ रौदो छै आर हवा सेहो चलैत छै एम्हर
हँ हवा इमहरो अछि
तूफान आयल छै कतहुँ नहि तहिके असर छै तहिके हवा चलि रहल छै पूरा तूफान आयल छी कतहु रातिमे तऽ खूब पानि भेलैए बीच रातिमे एक दू बजे
एतय तऽ रातिमे नहि भेल पानि लेकिन भिनसरमे चारि पाँच बंद पाँच बजे करीब मे भेल
अहाँसभके भ भिनसर भेल हमरा सभके राति मे भेल
हँ बड गर्मी छै
खूब हवा छै बहुत बहुत गर्मी छै एखन तऽ हवा चलै छै हवा हँ रौदो बहुत छै हावो छै दुनू छै आ इएह छै जे रवि छै तऽ सभ घोर मे छै बाहर ककरो जाइके जरूरत एखन नहि पड़लै साँझ मे कनि बजार दिस जेबै समान सब घोरके लाबऽ के छै
हाँ
आइ मामा छथिन घर में तऽ कहलिय अनि ओ बजार चलू साँझ मे जेबै पाछू छः बजेके छः बजे जेबै लेट सँ जेबै
हँ रौदो हेतै अखन तऽ
बहुत रौद छै ताहि दुआरे एखन नहि जेबै देरी सँ जेबै राति में कनि लेट सँ जेबै
रौद में
हाँ बहुत रौद छै आइ आइ तऽ बहुत रौद छै और पप्पा घरे में छथि कि बाहर गेल छथि
घरे में छैथ रइब छै
अच्छा हाँ अच्छा
एकटा छै जे हवा नीक चलि रहल छै एकटा छै जे हवा नीक चलि रहल छै
हाँ हवा तऽ बहुत दे तेज चलि रहल छै खूब हवा छै काकी माँ सभ ठीक छैथ
हँ ओहो सभ ठीक छथिन
आइ राघव तऽ तऽ बात केलियै ने फेरो मामा केलखिन हँ भोर में तऽ सभ कनि आब ठीक भेल केना पहिले सँ
हाँ हमहूँ कयने छलियनि तऽ कहलैथ जे बुच्ची के ठीक छन राघबे के सबसे ज्यादा छै छलनि आ हिमोग्लोबिन सेहो कम भऽ गेल छलैन
राघव मामा सँ बात केलखिन हे तऽ कहलखिन हे आइ ठीक आइ मौन पहिले सँ बहुत ठीक अऽ कहलखिन आइ आन दिन सँ नीक लागि रहल अइ कऽनिक कम भेलै या खाली कखनहु काल‌ के खाँसी भऽ जाइ छनि कमजोरी छैन से सभ छैन
हाँ अचानक टा घर में सभके भऽ गेलनि
हुँ सभके भऽ गेलै एखन वायरल चलि रहल छै सभ के बोखार भऽ रहल छै एक दूसरासँ फैलैत छै ने संक्रमण होइत छै ने बोखार खाँसी ई सभ संक्रमण होइ छै
वएह मौासियो कहै छलथि जे तोरा बजेने छलियौ तू नहि एले से नीक केले से किछो भेबो नहि केेल ते तऽ अफसोसे होयतै
सएह ने आर अहूँ सभ जैतहुँ तऽ अहूँ सभ के बोखार धऽलै तऽ जहन एक दोसरा सँ भऽ रहल छै तऽ कोन ठेकान सँ नीके केलहुँ ठीके जे होइत छै नीके लए होइ छै
हाँ हाँ नहि तऽ हम पूरा सोचने जे छथिन तऽ जेबे करबनि लेकिन संजोगसँ उएह दिन हमर ई एग्जाम भय गेल
हाँ ताहि दुआरे अहाँ जाउ नहि पहिल नहि तऽ गेले रहितौ
हँ नै तऽ गेल रहितौ
सेहा न
हम
एखन तऽ बहुत समय खराब छै एखन हमर बड़की बहिन छथिन ऊन हुनकर भैंसुर छथिन से पटना में हॉस्पिटल में भर्ती छथिन मतलब आब आब तब पर छथिन कखनहु किछु भऽ सकै छनि हुनका से वाला बात
हाँ ऐखन अखन बहुत लोक के एना भऽ रहल छै अचानक मोन खराब हमरो सबके गाम मे एकटा छलखिन एतय रहैत नहि छलखिन लेकिन इएह गाँवके पुतोहु छलखिन हुनका ओना किछु छलनि नहि शरीरमे लेकिन ओ कमे उमरके छलखिन ओहो मरि गेलखिन
कहिया
भऽ गेलनि आइ दुू आदशा हेतनि बाहरे मे होइ छनि काज बाहरे मे दिल्लीे मे
अच्छा ओ हँ शरीरके कोनो ठेकान छै कखन ककरा की होइ छै केओ नहि जानै छै
ह्म
शरीरे तऽ लोककेँ अपन नहि छै बाँकी तऽ धान दौलत की करतै ओकर जहन शरीरे नहि रहतै तऽ
हाँ छैहे से
हमहुँ सुनलियै काल्हि तकर बाद स मोन एकदम ओहिपरइ ध्यान छथिन तऽ पटनेमे हॉस्पिटलमे भर्ती लेकिन
से जा नहि पायब सम्भवे नहि छै जा कऽ देखतियै कनि
हँ से तऽ छै जे नहि तऽ नहि संभव छै
हँ मोन तऽ होइए लेकिन आब देखियौ मामाके कहलियैन आब जेथिन तहन ने आब ओना लगेमे छै जेम्हर बाजार जेबै ने
हँ
जेम्हर बाजार जेयबै तिम्हरे छै ओ हॉस्पिटल छुट्टी तऽ आइ छै आइ तऽ आ आइ तऽ रवि छै ने तऽ आइ तऽ छुट्टी छै हँ हँ आर उम्हरे बजारो छै जिम्हर जेबे ने उम्हरे बजार छै ओहि से कनिके आगू छै हॉस्पिटल छै
हँ तहन तऽ जा सकै छी
हँ आ पता नहि जेथिन तहन ने अहाँके मामा आब देखै छियै की होइ छै ने तऽ नहिओ जेबै की करबै देखियो कऽ मोन आर अथिए भऽ जाइत छै लोक ओना देखतै तऽ
से तऽ भए जाइ छै देखै छियै तऽ आओर शकल अबैत रहे छै ध्यान मे
हूम्म तऽ ओहोमे अपन आदमी सब जान पहचानके आदमी रहै छै तऽ आओर बेसी अथी भऽ जाइ छै मोन
ह
काल्हि सुनलियै तकर बाद से दुखा गेल मोन एकदमसँ दुखी मोन भऽ गेल सुनिकऽ बहुत ज्यादा दा
हँ
नीक आदमी छलखिन हेँ शरीरेके की करबै शरीर अपने हाथमे नहि छै लोकके
कि छै जे जते नीक रहैत छै तेकरा जल्दी एना भऽ जाइत छै
हँ सएह बात छै सएह होइ छै भगवानके मर्जी जहिया जेकरा लिखने छथिन से हेबे करतै
हँ से तऽ छैहे
सेह बात छै आओर सभ कहू खाना
आओर सब ठीक अय मामी हँ खाना पीना भऽ गेल आब चाय बनत कनी काल मे हँ खाना पीना भऽ गेल आब चाय बनत कनी काल मे हँ आइ पप्पा घरे पर छथि ने तऽ कनि लेटो से बनै भेलै हँ आओर कहियौ मामी
हँ आओर सभ ठीक छै आओर सभ ठीक ठीक छै कनि देरी देेरीसँ आवाज पहुँच रहल अय ने
हँ कनी देरी से पहुँच रहल अय
वएह तऽ कनि देरी भऽ रहल छै आवाज जायमे
हँ आओर आइ तऽ आराम नहि केने हैब
नहि हमरा कहाँ आराम तऽ आइ आओर बेसी लेट भऽ गेल काज करैत करैत आइ आओर देरी भऽ गेल आइ आओर साँझे भऽ गेल चारि बजे फ्री भेलहुँ हें नहा सुना कऽ कनि आराम करै लए बैसलहुँ हें आब
वएह माँहो पुछलखिन जे मामी नै फोन केलखुन ए हम कहलियै मामी के फोन केने छलियनि तऽ नहा हाय नहेने नहि छलथि नहेथिन खेथिन तहन ने
हँ खेनाइ तऽ पहिलेहे खा लेने रहियै आइ आइ पूजा नहि केलियै कहलियै नहि करबै देरी भऽ जाइ छै तऽ खाना तऽ आइ
केना
खाना आइ पहिलेहे खा लेलियै लेकिन आर काज नहि कऽ पेलियै मतलब लेटसँ भेलै काजसभ
हँ से तऽ छैेहे नहि तऽ मोन खराब भऽ जायत से बात छै ने ज्यादा देर तक भुखले रहबै तऽ
सह ने तै खा कह ते हैन बाकी के काज सब केलियए तऽ आओर लेट भऽ गेलै दुआरे
बेसी देर तक भुखला रहलास से गैसो बचि जाइत छै आ मोन सेहो खराब भऽ जायत
हँ भऽ जाइय कि लेट भऽ जाइत छै देरी भऽ जाइत छै तऽ बहुत तऽ मोन खराब भऽ जाइ छै साँझ होइतइतऽ साँझ होइत होइत बुझाइत जेना एकदम शरीरमे किछु होइ छै ने एकदम कमजोरी बुझाए लगै छै लेकिन की करियै सभटा करबो पड़ैत छै हमरे ने सभ तऽ हमरे देखऽ पड़तै ने
हँ से तऽ छैहे
ब बच्चा सबके इसकुल पठाउ कोचिंग पठा ठाउ एकटा सुूतल छथि एकटा सूत पतल छथि एकटा पढ़ै छथि या टैब देखै छथि बैस कऽ मोबाइल देखैत छथि एकटा सुतल छथि तऽ आइ हिनका सबके भोरे उठा देलियनि है ऐ
नानी तऽ भागवतमे देख लीन हेती
हँ हँ नानी भागवत देख रहल छथि
हू आर कहियौ
भोरे उठलियै ने आइ भोरेसँ एकरा सभके कोचिंगमे टेस्ट रहै परीक्षा रहै तऽ उठाबय पड़ल भोरे भोरे दुनू उठलैए दुनूके एक कनि कनि कालप मे दुनूके छलैएा दुनू गेल छलैए फेर एलैए तऽ हँ एलैए तहन नहेलकैए खेलकैए हँ नहि एलखिन एलै एक संगे नहि